हलो, राधा स्वामी, राधा स्वामी।
हा छा था कयो?
वेठा आहियूं ॿियो छा कयूं बरसात पये पई वेठा आहियूं।
अच्छा सभु देरि सां लेट सुम्हंदा आहियो छा?
हा थी वेंदा आन, हिकु, बारहा, साढी बारहां, हिकु थी वेंदो आ।
ॿारनि सां ॻाल्हाईंदा लाल्हाईंदा हूंदव न?
हा ॿारनि सा ॻाल्हाईंदा आहियूं, ॿार अची वेही रहंदा आहिनि रुमनि में त गालाइना, रोटी त टाइम त, रोटी त न हा नवे बजे खाधी वरती सी रोटी त।
पोइ त ॿारहें बजे साढी ॿारहें त बुख लॻंदी हूंदव?
न न वरी खीर पीअंदा आहियूं सभ जेणा। खीर खीर पी खीर पी करे ॿार बि सुमंदा आहिन असां बि सुमंदा आहियूं। हा रोटी थी वेई भगवान जी दया सां।
ॿियो सभु ठीकु आ। मालिक शुक्र आ, हा ॿियो ॿुधायो हाल चाल?
हाल चाल बढ़िया आहे जेको तां पुछो।
ह ह। ॿियो ॿुधायो, ॿियो सभ मांखे ॿ ॿार आहिन।
अच्छा, छोकरो छोकरी
छोकरो छोकरी
हलो, बढ़िया-बढ़िया बस भॻवान छोक अच्छा, अच्छा असांखे बि ट्रे ॿार आहिन ॿ छोकरा हिक छोकरी। टई टई परनल आहिन। चार पोटा पोटी आहिन।
अच्छा
मालिक जी दया आहे।
हूं घर में ॿार आहिन त पो देर सां थो थी वञे न।
हा उओ थिए तो न उहो त हाणे जॉइंट फैमिली अन अचन ता ॿार त वरी वेहन ता। त हुनजो त फ़र्क़ पए तो न वॾो।
हम्म
ऐं ऊअं त ॿारन खे टेम मिले कोने। रात जो अचेन ता धंधे ता त अची ॿुधाईन ता पापा हीअ ॻाल हीअं थी हीय ॻाल हीअं थी हा।
ॻाल्हाइण ॿोलाइण थे तो न धंधे धा
हा धंधे दारी जी ॻाल्हियूं हुन सां फ़र्क़ थो पए।
फ़र्क़ तो पए, सुबुअ जो वरी पो देर सां तो थे उथजे माण्हू
हा सुबुअ जो देर सां बि उथे तो माण्हू वरी हर को पैंजे सनान पाणी कर, तयारी कर अगरबती कर केंखे कुछ करण नास्तो पाणी करण कोई धंधे जी तयारी।
हूं, तव्हां वेंदा हूंदव सुबुअ गुरुद्वारे या किथे। वेंदा हूंदव, सुबुअ जीअं माण्हू उथे त सनान पाणी करे वञे।
मंदर आहे, मंदर मां थी ईंदा आयूं वञी कम
हा, सही आ न वञण
न न उहो त सुठो ई आ न हो त पैंजा कर्म पैंजे हथन में न सुधारो त वेंदा आयूं हुते हा, न न उहा ॻाल बिल्कुल सही आ‌। न न उअ ॻाल सही आ तहां जी।
तहांजी हूंदी न घरवारी।
हा, असांजी घरवारी बि आहे न।
अन हा, उहा बि जुड़ियल तव।
न न उव जुड़ियल कोने।
अच्छा तहां तहां ई जुड़ियल चवंदा वेठे खां इहो ई भला कयऊं।
हा, उओ असांजो पोटो आ न उहो चींदो आ दद्दू तां कयो उन ई करे ॾिनो। चई दा चई दादू तां बी ॻाल्हायो, ठीक आ भई।
अच्छा, अच्छा तव्हां पोटो पोट्रो जुड़ियल तव हिन सां?
हा, जुड़ियल आ न पो असांजो हा हा। उओ बि जुड़ियल आ।
होॾे-होॾे करण खां त हिते ईीअ ॻाल्हाइजे त सुठी ॻाल्हि आ हूंदो पंहिंजो कर्म सुठ सुठो केसां ॻाल्हाइणु ॿोलाहण थे तो
उहो त, उहो त ॿियो दुनिया में रखियो छा आहे, ईहे ही ॿ बोल गॾु हलंदा ॿो दुनिया में
हा सी आ न अ हूअं माण्हू की न केहिंसां मिलण थे, न ॻाल्हाइण थे, ईीअं वरी फोन जे ज़रिए माण्हू ॻाल्हाए थो न।
उहा ॿि ॻाल्हि तव्हांजी सही आ, मिलणु चाहे त माण्हू वञे त अॼुकल्ह टेम कंहिं वटि आहे कोन हर को पंहिंजे बि बिजी लॻो पियो आह।
हा इहो ॿि घर में अलाए के टाइम निकिरे तो।
हा उई ॻाल्हि आह न।
न त बाक़ी ईअं काॾे वञणु अचण लाइ बि टाइम कान्हे असांखे।
न-न ॾिसो ॾिसो कम त हिकु ॻाल्हि ॿुधाययो तव्हांखे कम न हुजे हुन खां पोइ माण्हुनि जा भहाना जाम थी विया ऐन। भहाना जाम थी विया आहिनि।
हा प छा कया अॼ अॼुकल्ह माण्हू खे तबियत अॼुकल्ह साथ नथी ॾेए न त माण्हू वञी ॿि नथो सघे त
उहा उहा गाल उहा उहा उहा ॻाल्हि तां जी सही आ पर अहिड़ा ॿि माण्हू आहिनि जेको तबियत सभु कुझु चण खां पोइ बि हुननि खे मतिलबु चवंदा आहिनि असांखे
छा कयूं असांखे करिणो आहे अड़े भई दुनियादारी आहे समाज आहे उओतिणो आ
हा
हा उथणी वेहणी त कजें न।
पो
बसि त सुभाणे असां न कंदासीं त पोइ असां वटि केरु ईंदो?
उहो केरु ईंदो बसि उहा ई ॻाल्हि।
हा केरु ईंदो? सुभाणे असां वेंदासीं त उहो ॿि ईंदो अॻिलो माण्हू चवंदो न की भई मां वियो आहियां त हीअ मां ॿि वञा।
उ समाज में या पंहिंज इत पंहिंजो सिंधी समाज आ त ॿिए कैह समाज में ॿि माण्हुनि खे जोड़णो पए थो वञिणो पवंदो आ न।
हा, सिंधी समाज में छा ॿिए सां बि जुड़िजी थो वञे न त प्रेम सां सां त उन वटि बि उथिणी याणी करणी थी पए जे जो चवंदा आहिनि न पंहिंजे खां धारे सां ॿि ॾाढो वधीक प्रेम थी वेंदो आ।
हा उई
वधीक पो त उथिणी वेहणी त ईअं ई त वधंदी आ न, त सुभाणे मां न वञा कंहिंजे वटि त मूं वटि ईंदो कॾहिं?
कोई न ईंदो तव्हां ॾिसो भली कोई करोड़पति हुजे या अरबपति हुजे। माण्हू दिलि ॾींदो दिलि वठंदो।
हा सही ॻाल्हि आ। इहो त आहे न। कोई कंहिंजे खाइण पीअण जो बुखियो कान्हे। सभिनि खे पंहिंजं सभिनि खे ॾिनो आ
अऊं पो बसि हिकु प्रेम ई वधीक आहे।
ॾिसो बुखियो साईं साईं बुख थयो उथारे तो, खाई सुमारे तो करमनि जे हिसाब सां।
हा
भागी बाक़ी हर कोई को इहो सोचे की न मां हिन सां छो ॻाल्हायां मां हीअं न कयां त वेठो हुज गुंगी गाए आ भॻवान तोखे ॾिनो आ मनुष्य ॾिनो तई वरी चोरासी लख जनमु जनमु वठण खां पो अलाए कहिड़ो जनमु मिले।
ॿ बोल ॻाल्हाए करे मिठो ॻाल्हाइजे उहो सुठी ॻाल्हि आ। उहो ई पोए ता कोई यादि बि करे।
वोे त पंहिंजे हथु हथु में आ न माण्हू अच्छाई बुराई पंजे हथु में आ हिकु माण्हू खणी बि ई्ंंदो, आ खणी वेंदो बि आ।
खणी वेंदो आ, सही ॻाल्हि आ।
बाक़ी उनखा पो त माण्हू अॻरि मरण खां पो बि दुनिया गारियूं ॾींदियूं आहिनि, के माण्हू रोईंदा आहिनि न माण्हू ॾाढो
ॾाढो बढ़िया हो, हा कंहिंजे लाइ कोई कुझु चवंदो आ कंहिंजे लाइ कुझु चवंदो आ, सुठो कंदो त माण्हू सुठो बोलीदो, बसि, हा।
वॾो धन उहो ई तव दुनिया में।
हा सही ॻाल्हि आ।
बाक़ी ॿियो कुझु कोनि पयो आ, संसार कुडो संसार आए ही त। हिन संसार में ॼेको माण्हू पंहिंजी ईमानदारी ऐं सच्चाई रखे तो, उहोई उहोई कमु अचे तो।
पहिले माण्हू खे ॼेको ईमानदारी सभु खां वॾी आ। माण्हूअ खे इंसान खे ॾिसण न ईंदी आ, पो ॾिसण में ईंदी आ। त जूठ मूंखे माण्हू उअ पहिले उपनाईंदो आहे जूठ
हा उहो त हिकु सच के लिकाइण वारो हिकु सच के लिकाइण खां माण्हू वीह कुड़ू ॻाल्हाईंदा आहिनि।
हा अउं पो सचाई सच सच थी वेंदो आ।
सच त सच, सच त सची रहंदो रहंदो न।
हा जूठ त जूठ हूंदो। कुड़ू हा कुड़ू केतिरो माण्हू केतिरो बि कूड़ ॻाल्हाए पर छिपजंदो न आहे। सच्चाई वॾी
सच्चाई में ॾिसो सचाई में माण्हू खे जूता बि खाइणा प पैंदा आहिनि उनखां पो उनजी जीत उनजी हूंदी आ।
हा सही ॻाल्हि ता चओ तां।
अॼु कोई गुरु माराज तॾेई चंदो पुट सच्चाई में रहंदे अॻियां पुठिया जीत तुंहिंजी ईंदी।
तुंहिंजी थींदी आ, भले साम्हूं पहले न ॾिसण में ईदी, पो त थींदी न। उअ त थींदी न।
अउं वॾा चई विया आहिनि की भले लक्ष्मी वञे हली, पर लक्छन न विञाइंजे पंहिंजा।
हा सही ॻाल्हि त चओ। ॾिसो सच्चाई मन में हूंदी न ईमानदारी
हा
त ईमानदारीअ सां माण्हूअ जो गुण गाइजंनि न त आख़िरीअ ताईं की हे माण्हू हीअं हुयो।
हा हा
त ॾिसो केॾो ईमानदार हो। भले पैसो न हूंदो होस, हुन जी ईमानदारी त ॻाईंदो न। हुनजा गुण त ॻाईंदो उनमें ई ताक़त हूंदी आ न, पो उओ पैंजी ईमानदारी हिते छॾे वेंदो आ न माण्हू हुनखे याद कंदो आ न ईमानदारीअ खे। छाप छॾे वेंदो आ हा।
उअ ई छाप ई त आए बस उए ई माण्हू नथा सोचिन हाणे पैंजा वीचार पैंजी दुष्टी आ पैंजी नज़र आ।
हा, पर असांखे पैंजो सुठो अपनाइणो आ, दुनिया खे थोड़ी न चवणो आ। कि भई तूं छा ॻाल्हाएस, पंज उंगलियूं बरोबर कानन कोई पैंजे मत ते हलंदो हर कोई पंहिंजी बुधीअ ते हलंदो।
हूम
बस पैंजी ॿुधी सही रखे सार्थक कयूं पैंजी ॿुधीअ खे।
सिर्फ उह ई आ।
हा, पो ॿुधी सुठी कयूं त घर में बि सुठ सुठो हलऊं। ॿाहिर बि सुठो नालो थे।
चवंदा आइन ऐसी बाणी बोली कि बंग का आधा आपो शीतल करे औरो को शीतल करे। बाक़ी नथा माण्हू सोचन त हर को पाण ॼाणे भई।
हा
असां त हूं ॻाल खे चवंदा आयूं कुछ कोन पयो तव संसार में।
हम
सोन जो, सोन जो पलंग हुजे निंड न अचे त केड़े कम जो सोन जो पलंग।
न ॿे हाणे इहे वीचार बि मालिक जे दर ता त अचन न।
ॾिसो मालिक पाण खे मनुष्य जनम ॾिनो तई, पाण खे पैदा हेठ मोकलियो तई। त वीचार पाण खे पैंजी चेंदा आइन जेड़ा संग वैसा रंग।
हा सही ता चओ।
जैसा पीए पाणी वैसी बोले वाणी।
वाणी हा,
जेसा खावे अन वैसा पावे पन।
जेड़ो अन्न खाईंदासीं ओड़ो ई ॻाईंदासीं न। जेको अन्न ॻाईंदासी ओड़ो ई पाईंदासीं।
बस, तव्हां सुठे माण्हू जी जीअं तव्हां सुठे माण्हू जी दोस्ती कंदव तांजो सुठा वीचार कंदो।
हा, सुठा विच सुठी संगत कंदा त सुठा ई मिलंदव न। बुरी त बुरो बुरो हुन
बस बस उअ ई ॻाल आ। माचीस हिक चंग माचिस जी हिक चिंगारी पूरो आग लॻाए सघे ती।
हा
ऐं उहोई तेल ॿरे तो, उहो ई माण्हुन जो वीचार आहे ॿियो दुनिया में रखियो ई छा आहे।
ॿियो छा आहे रखियो, पर हाणे वैर भाव त माण्हू रख रखे तो न कोई न कोई केड़े कारण सां कोई केड़े कारण सां। पर असांखे पैंजो
ॾिसो, कोई कोई कोई कोई ॾीओ ॿारदो आ, कोई ॾीओ विसाए ईंदो आ।
हा
उहो- उहो बि इनमें अथव, हं हिकु माण्हू ॾीयो ॿारे तो अचे हिक विसाए तो अचे चे तो मुंहिंजो कमु विसाइण जो आ।
भला हो पंहिंजो नियम तो पाले न।
हा ॿई बढ़िया नीम पका थी या न,
हा त नियम तो करे।
हो ॿिनी जा नीम पका तव। हो नियम जो जेको पको हूंदो इन सां गॾ झुकणो पईंदो।
हा, सही ॻाल्हि ता चओ तव्हां बि।
चंवदा आहिनि पंहिंजी ओठु, पंहिंजी घोटु, पंहिंजो नशो,
हा इहे सिंधी कावतियूं आहिनि न।
हा
हम्म
बाक़ी बाक़ी म्हू माण्हू जो यार की मां हुनखे ॾिसी अड़े तूं पंहिंजा घरो तुंहिंजो बि भाग खुलंदो भॻवान खे घ
प ॿिए जो ॾिसी करे, पाण भई ॿिए जो सुठो ॾिसजे त पंहिंजे लाइ बि सुठो सोचिजे। ॿिए जो जीअं पंहिंजो सुठो सोचंदासीं त चवंदा ॿिए जो बि सुठो थिए त भलो उहो भलो आ।
ॾिसो भलाई जा बदिला भलाई मिलंदा बुराई जा इन
बुराई थींदो पहिरें भले हुनखे सुठो सुठो लॻंदो, पर आख़िरीअ में त बुराई जो बुरो ई मिलंदुसि। उहो हाणे सभु सम्झ अचे ती असांखे मालिक जे दर तां। बाक़ी ईअं कान्हे सत्संग ते वञणु हा विवेक ॾे ती। चेतो हा। मालिक चए तो, मां विवेक ॿुद्धी ॾिनी ती मांव।
हम्म
तव्हांखे ॿुधी ॾिनीमांव विवेक हाण पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजा कर्म ठाहियो।
बस- बस -बस।
बुद्धीअ जे अनुसार विवेक जे अनुसार तां हलो।
वई माए, वई भेण, वई भाॼ ॼाई आ, उहा ई ससु आ उहा ई नूह आ पो भॻवानु ठाहियो आ न सभु कुछ।
हा। आहे त हिक ई शइ न।
मां उहोई त तव्हांखे चवां तो न, हिकु माउ आहे, हिकु भेण आहे, हिकु पुफी आ। हिकु सस आ, हिकु भाजाई आ। हिकड़ी घर वारी आ, हिकु